स्कार जी नमस्कार, आओर बताइए अहाँके की हाल। छै।
इहाँ के हाल चाल सब नीक छी, अहााँके की हाल छी।
जी, हमरो हल सब नीक। अहाँके खाना पीना हो गेल छै।
हँ, यहाँके तऽ खाना पीना हो गेल छै, अहाँके खाना पीना हो गेल छै।
जी, हमरो यहाँ के खाना पीना हो गेल छै, अहाँके की की खाना खयले छी।
ईहाँ तऽ खैले छियै, दाल, भात, लोहिके सब्जी, भिंडी, रोटी, अचार, चटनी, परोड़ के भुजिया, इहे सभ खैले छी, अहाँके बताबै छीियै ने की की खयले छियै।
जी हमहु उहे दाल भात, चावल, अलूी परवल ई सब के सब्जी खयले छी, आ जाइ छी तनि बाहर दुकान मे ठं्डा उंडा
बास कभी हमरो के
अहाँ दूर हमरा से ने तऽ खियाइे दै छी।
नहि ऐसे मने आबै छै न तऽ कभी गूँ जेना बैठ के पियै छी, ठीक छै।
हँ, ठीक छै।
कय आबै छिय, न पूछ कियाओ छीयो की करब, अहाँ कहिआ आबै छी, आ
आबैत छै पाँचसो, तऽ चलैत छै जेना पियै छियै ठीक छै।
कहाँ छिय अभी।
अभी तऽ गाव मे छियै हम।
ओ, अभी गावे मे छीिय।
ह्म्म। ओहि सेना के आई छि, लेकिन गाँ मे छै ओहिसँ नहि आ पाबै छी।
हमो तऽ अभी गाँवे मे छियै।
हाँ, गाव मे अहाँ उके छियै।
गावे मेल छी। आ धीरज कहिया आव छीय।
आबै छै ओ बिहान, परसँ ले आ जाइ छै।
बोलै छै कि आजबे आवेला।
ना, आजू कहै छै लेकिन आजू नहि हो पाबै छै, इतना जल्दी कैसे आब जाइ छै। लेकिन आबै छै बिहान मे, हँ, हँ। पूछैय छी। सरत आओर कई छै न।
जी सभ, अपन-अपन बताउ न, अहाँके सभ नीक छै।
हँ, इहाँके सभ नीक छै, अहाँके सभ नीक छै न, माता-पिता, माता-पिता
माता-पिता भी सभ नीक सँ छै, अहाँके अपन बताउ न अपने के माता-पिता सभ नीक सँ छै।
हँ, ईहऊ के माता-पिता सभ नीक छै, आर कहै छियै ने अहाँके खाना बनाबय आवे छियै।
ना, खाना बनाबै तऽ नीक ढङ्ंगसँ नहि आबै छै तऽ की कहू।
ह्म हमरा तऽ आ जाइ छियै, अहाँके की की बना लेबै छिय खाना मे।
हम तऽ बना लेबे छी, दाल, भात, अोइ के सब्जी, परवल के सब्जी, भिंडी के भुजी, आ भरुआ ई सब बना लेवे छी, मसाला सब भूज लेब छी, बस दिक्कत इहो होइ छै कि कहियो नीक बनै छै त कहियो निक
क कभी निमक ज्यादा रख देब छी, कभी कोमे रख दे होइ चीज सब होय छै, कभी मारचाइ जादा रख देबै छी। कभी मर्चे जादा रख जेएती, कभी कमे, कभी तीते बन जाय छी, ऐसे कभी-कभी लेकिन कभी नीके बन जाइ छी बढ़िए।
जी ह एकदम नीक बात कर छी, ऐईसे काहे होइ
पता न, ओहनी के अन्दर कोवन लागे छियै से शक्ति उक्त छियै कि, का भेल छियै। ई लड़की सबमे नै होय छियै, ई लड़की त बनाबै छी ते अच्छे, नीके बनाबै छियै।
ना उ जानै छी, उ की होय छै जानै छी। उ उ लोग के पास नु आदत छै, उ लोग के बनाबे के मतलब कि काफी दिन के समय से बनाबै छै। तऽ उ लोग के आदते हो गेल छै। उ लोग जितना रखे छै। ना नीक रखे छै, आ हमनी के छै तऽ हमनी के ते चार दिन बोले, चार महिना मे एक दिन मुश्किल से बनाबै छै। तऽ हमनी से ना बनै छै, ओतना नीक से अच्छा हम तऽ उहो ना बनाबै जे हम तऽ बैंगलोर गेल रहै छी। त कब एतना क कबो ना ढ ढ़ंग से ब कबो खाना मैगी-वैगी कुछो नीके न लागै छै आ कबो-कबो एतना नीक लागै छै कि हम अहाँ के की बताउ।
उहे समस्या चलै छै काय जने ई लड़की सबके मने ए रहै छै, ओकनी के तऽ बात रहै छै पहिले से बड़ी पहिले से करै छी तऽ ओकनी के रहै छी, अभी त एक कप छुबौह नै करै छी, बाइेचानंस छू देबै छी तऽ कभी-कभी पहिले हम ए सोचले छीये म तियारी रहे के न तऽ करै छियै, तेका बना लेैबै छियै, इन्ने दू-चार दिन बनेले छीये ओकरा बाद फेर छोड़ देेले छियै, कहे छियै ना पड़े, मोतियारी पड़ जाब छै, एहि से छोड़ देेले छियै।
ना तऽ हमु अर, हमरा से कबो नीक बैन जाय छै, क खराब बन जाय छै, ते लेकिन हमरो पास ना छै अनुभव नीक खाना बनाबय के। वैसे अहाँ के बन हम अकेले रहै छी की।
हाँ हम त अकेले रहै छी, लेकिन माता-पिता रहै छी, घर वाला लोक सब रहै छी, लेकिन रूम मे अकेले रहै छी ऐसे।
अच्छा घरबा पे माता-पिता सब रहै
हाँ सब रहैती।
तब तऽ अहाँ के नीक छै, हमु ढूंढे छी मोतिहारी मे एगो रूम।
अच्छा मोतियारी मे अहाँ के रहय के मन करै छी।
हाँ इहां दिक्कत छै, यहां पे कुछो ना हो पाय छै, एगो काएल नु एगो लैपटॉप खरीदे गेल रहै छी, समझे छी। त अहाँ हम, हम तऽ ए आई से बिल-उल बनवा लेबे छी साठ हजार मे। पचपन हजार मे एगदम बडिया, जब जाय छी ते उ देबै छै एक लाख सात हजार मे हम समझे मे, हमरा ते समझे मे ना आबै छै कि आब की करय के छै।
ह्म्म ई ते बात अहाँ के सही कहै छी, बड़ी महग-महग कहै
हाँ। आब मन मे बैठ गेल छै उहे कि अब उहे लेबे के छै, तब देखू का हो छै, कहिया लेबे छी।
हाँ ऐसे सब छै तऽ सब पूरा कर लेबे चाही छै। काहे की जिनगी एकबार आबे छीयै, घूमे के छै घूम लेबे छी, फिरे के छै फिर लेबै छी, जथी करे के मोन करे छै। कर लेबै छी, दुबारा थोड़ी फिर घूमे आबै छै। ह्म्म।
उ ते होये जाय छै, लेकिन रैम और एस एस डी के एतना ना दाम बढ़ गेल छै जो ढाई हजार के रैम रहै छै, ओकर दाम हो गेल छै एगारे हजार रुपया।
ढ़ाई हजार ओय मे रैम छै।
नै ढाई हजार के जो रैम छा ना मतलब दिसम्बर मे ओकर रैम के दाम हो गया है। एगारे हजार रुपया दाम।
हाँ।
ह्म्म, ह्म्म, ह्म्म ई ते बात सही कहे छै।
तऽ इहे कारण साथहु
हाँ ई ते बात छै आर कहै छै ने कथी याद पड़े छै, मने उ से महग किनेै के मन अहाँ के छै कि
ना ओ से कम, ओय से कम मे मिलय छै, ले किन हमरा दिमागे ना जाय छै, मने ना करे छै ले
हाँ ई बात छै एक बेर टिका लेबै छी मन, ते उहे कहै छै, उहे कीने
ह्म्म हम ते मतलब दिमाग मे लगाबै छै तऽ एक लाख सात हजार मे मतलब खाली सी पी यू देवै छै, पूरा पार्टो न देवै छै, खाली एगो पार्ट देवै छै।
अच्छा केतना मे पूरा पड़ै छै अहाँ के।
पूरा के उ पूरा मिला के एक लाख साठ पड़ै छै।
हाँ ते ठीके ते छियै एक लाख पी सी यो ओतना महग मिलै छै ए से।
अ लास्ट मे बीस के इंभर्टर।
हाँ ओय मे की-की खेलै छियै, मने
ना खेले ना हम खेले ले लालना छी।
हाँ।
हमरा, हमरा कोडिंग इ सब पढ़े के जे तनी इडिटिंग करे के छिये, आ आ कोडिंग इडिटिंग सी सब करै के छै, दे
अहाँ के ते बड़ा अच्छा चीज सोचले छै, ओ से मने चाहे छै ते पैसो कमा सक होय छीये, चाहै छै ते कुछो कर सकै छै, एपो बना सकै छै, कोडिंग आबै छै तऽ।
पिऐबो करै छै, दस पन्द्रर परसेंट।
ए सुनै छियै ने अहाँ के कोडिंग आय से पूरा अच्छा तरीका से ते हमरा बताबै छी, हमरा एगो ऐप बनवाबै के छियै इहाँ से।
हमरा अपने अपना ल बनाबय के छै, अहाँ के की बताऊ। ऐप ते हम अभियो, बन जाय छै, ऐप ते बिना कोडिंगो तो बन जाय छै।
ना नु बनै छी, आ
बो अच्छा बने छै, अहाँ चि संक्रैत पड़ै छै।
जैसन हम ऐप बनबाएबे के चाहै छी, ओैसन बना देबै छी अहाँ के।
ओकरा लैपटॉप चाही बन्हिया तऽ बन जाय छै।
हाँ उहे तऽ कहै छी मने अच्छा लैपटॉप अहाँ के सब चीज होय छै से ने तऽ हमरा कहै छी, हमरा ए एगो ऐप बनवावे छी, इहां ना बता सकै छी, फोन पर बता देबे छी ठीक
ह्म्म, ठीक छै
ऐसे, ऐसे चाहै छै ने तऽ ऐप बना के अहाँ के बेतियो बेचियो सकै छियै।
जी-जी हमरा सब पता छै, हमरो कुछो करे के छै, ओय लंग पी सी या लेबे छी ओतना महंगा, काम काए रहल जाय
हाँ ई डी सी इडिटिंगो पर से होय छै बाड़ा नीक-नीक।
ह्म्म, फॉर के मे इडिटिंग
ह्म्म। साफे का कहै छी इडिटिंग तऽ आहीँ से इडिटिंग सब वीडियो, फोटो कराबै छी, कहनु देबै छी अहाँ के।
उहाए ने।
हाँ तऽ पी सी खरीदैक छै, हमरा ते आब बड़ा नीक लागै छै, अहाँ खरीदै छी तऽ।
हाँ त खरीदै छी, उहे नु कल्हुए तऽ दाम देखैत रहै छी। तऽ समझ मे आबै छै कि ओ ए ना महग छै तब सोचे छी जाय छी। पटना मे एक बेर पता लगाबै छी केतना पड़ै
अहाँ के पटना अब जाय छी।
ओ पटनो के पता लगा लेबै छी की कैसन होैकै छै, इहाँ, इहाँ मतलब कि अपन शहर मे ना नीक मिलै छै।
हुं।
हुं।
हां इ त बात छियै अपना सरमे अच्छो नहि मिलै छै लेकिन आब बड़ी महंगो मिलै छै, वैसे अच्छो मिलै छै त बड़ी महंगो मिलै छै।
हुं, इ कहां से बतेलैथ।
चलै छै, अहांसे बात बड़ा नीक लागै छै, कभी आउ समय मिलै छै त अहांसे गपशप करै छै।
हुं, हमरो अहांसे बात क के बड़ा नीक लगैये।
रखै छी धन्यवाद, नमस्कार।